हँ ठीक छै आंय यौ एहिमे लड़की फोटो अहाँकेँ के किया आबै य गुंजेश कुमार पर फोन करे छियै तऽ
हय
हँ लड़की के फोटोपो देखाबै ह एक मिनट आ बीचेमे हमरा ई की कहलियै
कोना कहू अहाँके हमसभक काममे लगतै नै असगर मन आब गाँवमे हे यै आब गाममे हँ आब गाममे यौ की कहू नओ अगस्तके अहाँके मिथिला अथी छै बुझलियै संगीत समारोह जेना अहाँके इण्डियन होइए न
जेबै एहिमे कि एखन तऽ चलि रहल छै मिथिला आइडियल चलि तऽ रहल छै
ओ अथीमे नहि नहि ओ खत्म भऽ गेलै एक बेर भेल छलै से
एखन चलि रहल छै ऑडिशन ओकर
हँ नहि नहि ओ भऽ गेलै एक बेर फेर चलते नओ अगस्त के छै बुझलियै तऽ ओ अहाँ के हेतै जानकी भवन जानकी भवन नरुआर मे
की कहु नरुआर छोरू हमरा भूख लागल जैतो दोकान मैगी अनतोँ बनेबतोँ खैंतो आब फोन कऽ लेब ताहिके बादे जब ओह एलखिन हँ उएह लाबत आध कहलियै रूकु दस मिनट अबै छै आ बीचमे तऽ काटि नहि सकैत छी नहि तऽ नष्ट भऽ जेतै
जाउ ने तऽ मतलब हुनका बनाबी ने गप करु ने गप करैत करैत करु ने
चा नेटवर्क गड़बड़ रहैत छै ने
आंय यौ अहाँ सबके गामं कोनो मदिर तंदिर छै कि नहि घूमै तूमै वला
मंदिरे मंदिर छै काली मंदिर ह बजरंग बली मंदिर आ कते मंदिर अहाँके
काली मदिर बड़ प्रसिद्ध हय ई तऽ हम सुनने छी कियातऽ काली पूजामे सुनै छियै एना भेलै ओना भेलै हँ
आय
कहिया आय
बारह बारह बजे के आसपास मे हँ सुनियौ ने बारह बजे के आसपास फोन करिय कि यौ कतऽ छी फोन उठा लेलौ कहलै हँ हँउ अहाँ एतै छी घरे पर तऽ अबै छी हम कहलै आउ कतऽ छी एऽ एतै मन्दिर लए हम कहलियै आउ तऽ ओ छलै राघव छलै तकर बाद आयलए तकर बाद पानि तानि पीलियै तकर बाद बैसल कनि सारे घण्टा तैहिके बाद फेर हमसभ गेलहुँ अहाँके एतऽसँ उठिकऽ सरपा ओतऽ केथाही
हँ हँ
जटलक फेर ओकरा अतऽ कनि काल बैसलियैहि बज ओकर आई डी देखाउ आई डी ओकर सोरपा ओकरा फॉलो करै छै ना कुलदीपा के जेकरा ओतऽ रहे तकराँ सौरव कहै राजनगर मे जकरा देखैत जेबै सौरभ ठाकुरके ओकर शर्मा सौरभ शर्मा हँ केथाहिए छैय नऽ ओ ओतऽ अथी रहै छै तऽ ओ क्लोज फे इंस्टा ओ सब एके संगे पीजी केलकैए जान पहचान छैय अपन ओकरास कुलदीप के झगड़ा
हँ हँ बुइझ गेलियै बुइझ गेलियै
हँ उ उ अपन दिल्लीमे आब जॉब कऽ रहल हें ओ नइ नइ लड़की ओत से गेलै
अच्छा आउ न
हँ ई छोड़ा अपन बताह भेलै अनेरो के तऽ तऽ ई कहलकै सूर्या जे देखऽ आइ डी देखा कनि अगर आइ डी खोलही तऽ आइ डी देखा तऽ खोललकै आइडी तऽ एहिमे देखलकै अहाँके मतलब देखलियै ओ छलै आब वला स्टोरी सब लगे स्टेटस सब लगेने खूब कऽ कुलदीपा के फोन कऽ देलकै वीडियो कॉल ओखन वीडियो कॉल पर वीडियो कॉल पर स्टोरी सब देखेलकै आ ओ छड़ा के मोन तऽ भऽ गेले चोन सन के लेकिन आब करत की की कह हमरा नइ फर्क पड़ैय हमरा नइ फर्क पड़ैए रह दैही करऽ दै किछु आब ओकरा आब ओकरा उल्कुस्सी मचल छलैए कि जाकिर तोरा देखेलकौ उएहके नाम कऽ देखा के कहलकौ या देखा क कतऽ छै सूरजा ओकर फोनपर वीडिओ अपना फोनसँ वीडियो कॉल केलकै आ सौरब्बा फौन में आ सौरबा फौन में ओकरा देखेलकै आ ओकरा कहलकै नैय सौरब्बा मे देखले न फेर पुछ तुझते भ गेल किछु भी आ सौरभो कहलक हमर नाम नहि कही
हू
तहन कहियौ अपन रा देखेलिय तऽ कहे छे कत पल देखा विशाल घर पर छ तू विशाल घर पर तऽ देखा देलियै घर के ले रह देखी त हमरा घर तऽ प्लासटर के देखाइ छौ देखही त विशाल
हँ हमरा घरमे
तऽ चाह हमरा अपने बाप भाय कमाइ ह अपने धुनि कऽ टेल बन टैल लागल हे पैकानो में टायल बैसल हे हमरा ह ह तऽ से तऽ से अह के भेले तकर बाद
एकरा तऽ पूरा मोन एखन बतै आब रातिमे जेँ हम एकरा फोन करबै तऽ फेर ई अहाँके हमर गप नहि नहि हम बिना चर्चा लेने वला गप कहै छी ओ हमरा किछु नहि बाजऽ देतै आ अपन ओ राम कहानी शुरू टू लास्ट भााय देखी हमरा किछु नहि मतलब अ सब के एनाहिते होइ छै जते भी अपन कहानी शुरू शऽ लास्ट तक
हँ उएह छै अपन की करतै लोकोग अपन एहि कास से सुनैत रहू ओकरा मे वएह छैय सुनबल लगी छै त ओकरा अन्ते ने होइत रहे छैय कहानी के सुनैत रहियो सुनैत रहियौ फर कसो मैसेज केने छलला फोन करू तकरो फोन केलक अपने
हँ हम फोन केलियै तऽ लेकिन एखन तऽ ओ खेलय लए गेल छै
ह ग ल छल लै
हँ खेलइ लागि
कुलदीप ओकरा एलोवेरा के गाछ छै यौ
के के सबके हँ
हँ तऽ ओ अनबे छै ओकरा ब मान ले के दिन तक चलि सकै या ओ खराब
के नहि नहि एलोवेरा बहुत चलै छै अहाँ ओकरा की करू ने तऽ ओकरा मूड़ी परक काइट देबै बुझलियै आ ओकर कआतै पीियर वला पारट काटि देबौ जहरीली होइ छै आ ओकरा आरामसँ पन्नी में मूरी दऽ कऽ कनि कनिटा के काइट काइट के फ्रिजमे दऽ देबै कनि कटि काटि कऽ मुँहमेगायब सभदिन कऽ
एक रति एकटा अनबै ओकरा तऽ पाँच दस दिन चलतै
हँ बरकातगेत पात जे ल आनब ने खूब बढ़िआँ चलत आ बकी गाछो लऽ लेब ओकरासँ
तऽ ओ गाछ लगेबै तऽ ओ लागऽमे बड् दिन लगतै ओतेक दिन के अथी करय
नहि ओना तऽ हँ समय तऽ लगबे कर जे लगैके रहै छै से हँ
नहि नहि उह अ छै
भऽ जायत अखन अ एबै से लै लए
आब आइ नहि आबि रहल जे सोच कने रह हमरा ओ
आ सुनू ने ओ लऽ लेब आ सुनू ओ लऽ लेब आ फ्रिज मे बर्फ किया नहि दऽ दय छै बर्फ लगाउ ने सूती कपड़ा मे लगाकऽ
ब के देख ब चीज क के देखौ एलोवेरा एकटा बजले या ई तीन आदमी क देलकल लगे ल कह नकली फकली लगबे से बढ़िया ओरिजनाल लगाकेै
हँ अरे हमहूँ लगबै छलियै हमरा पास छियौ ने हम दीदीे सासुर से अनै छलियै ने
अहूँ लेकिन दीदी सासुरके कम यूज नहि करै छिय यौ बाप रौ बाप सएह तऽ कहै छी कोयला गामके सदुपयोग एकटा जहियासँ अहाँके जहियासँ अहाँके गरम कऽ कऽ काल ओकरा लगैत छै
गरम नहि मतलब ओहिमे लगा लगा कऽ लगेलहुँ ओहिमे राखि देलियै अरे ओहिमे राखि देलियै जाहिसँ कि ओ खराब नहि हैत आ अपन सभ दिननके कनि कनि काटि काटि कऽ हरि मन लागे ने आ सुखा देेलियै अपनेसँ
ह
लगा दियऔ कनि काल आउ
तैं तऽ अहाँके मुँह एते गोड़ना रहे जे सब अहाँके पीछा छोड़री सब रहैया लाइन लागल
खटखट भ गेल ने की गोड़ नारे तऽाड़ी खटखट भऽ गेल
जहियास से अहाँके कुटमैती भेला कोयलक अहाँ तऽ
हँ अच्छा अहाँ एकटा गप कहू बेसनके यूज केलियै है बेसन जाउ पकौड़े पर अहाँ सीमित छी बेसनमे ने की करब ने बुझलियै एलोवेरा आनब न
हँ
कनि दऽ देबै बेसन ओहिमे दऽ देबै कनि गुलाब जल दऽ देबै आ काथिक करा ऐत ने क हँ राति मे तऽ दिन में कनिखनो हयत जे केखन के आबि जाय से राति मे ने लगा देबे आ कोनो पंखा तंखा नहि नहि सुतबै नहि कोनो पंखा तंखा नहि चलयब मन होइ छै ने सुखालो लोक जल्दी जल्दी पंखा चला देलक से पंखा नहि चलायब आरामसँ अपने सुखा देबै आ तहन सुनियौ ने करे यार सुनियौ ने तऽ ओ अहाँके ने से पूरा सुखा देबए अपने आ जखन पूरा सूखा अपने राँट राँट भऽ जायत तखन ओकरा रगड़ि कऽ से छोड़ा देबै ओसभ एकटा मतलब अथियो भऽ जायत जल्दी पिम्पल नहि हयत पिम्पल वाला अथी लए कनि
अचच्ाँ आब एकराो याद रहहित तऽा गेलै तऽ गुलाब जल लऽ लेतहुँ
तऽ गुलाब जल तऽ ेली मतलब रोज अहाँ अथी रुइ लऽ कऽ मुँह पोछु रुइ पर से भिजा दियौ गुलाब जल के आ ओकरा मुह पोछुइ सजे अरे अहाँ से नहि हैत हमर दीदी के भरि मुंह भऽ गेल छै े छलियै एते दिक्कत होइ छलै लोक ओहि लऽ कऽ बहुत जादा अथी करै छलै दीदी के बड पैसा खर्च होलै होइत होइत वहाँके वएह देखा सुनी जे भेले ने तऽ एतो अहाँके बड़ हल्ला गुला भेलै मतलब देख खासुनी लऽ कऽ जे एना छल फोटो नीक अबैत छलै ओहि दिन आओर एकर मूवी विचित्र भऽ गेलै जे मुँह पर किछु किछु लगा लेलकै से
खना वला भ जाय छै बड़ी बेकार य
फेर उएह बूढ़ा कहलखिन दीदी के ससुर जे किछु नहि अहाँ अथी एलोवेरा लगाउ ओकरा घृत कुमारि कहल जाइ छै लगाउ अहाँ से बूढ़ा फेर अपने पठाइयो देलखिन ओ बुझलियै बियाह से पहिलो य
बिहा से पहिले से के चस्की चढ़ल हे तहन त किया ने चस्की रहत अहाँ के
ओ नबका पर देने छलिन हम अहाँकेँ ओहि से पहिले रोहित भाईजी ओहिठाम बड़ी बड़कीटा गाछ छलैया छलै तऽ हम अन छलियै तऽ हम अपना नहि किछु कहै छलियै हमरा ई दुनू बहिन जे करैत रहै छै ने त उ हमरा दऽ दै छै ई लगा
अरे
घृीत कुमार घृीत कुमार ओकरा कहल जाय छै घिरित कुमारि नहि घिरित कुमारि नाम छै ओ जे लगेबै न तऽ ओ ठंडा रहैछै
कुमारि रहु कि बियाहल रहु जे रहु हमरा ओकरा तऽ आबय पड़त अथी ओतऽ केशव ओतऽ बुझा रहल हमरा ह
के जे मुह ठंडा करै छौ तऽ अगर ओ मेन तऽ ईसभ चीज गर्मीए से होइ छै ने
लागि रहल अ काल्हि हमरा देखैत छियै तहन समय कखनो भेटैया ओ खेलाय ल चलि जाय छै दिन के रौदे रहे छै साँझक खेलाय ले चलि जाय छै त हमहुँ जायब हमरा घुरा दे त हम छी तऽ की कर त आवाज नहि आ त न की कहू तऽ हम तऽ ओ काज नहि करब हम एते दूर से जाब
हँ उएह ई चीज अहाँ राति फोन करब ने सब आदमी
ह तोरा कहबै जे हमरा नहि कहने रहे हमरा एक दिन जे हमरा आउ ने लऽ लेब गाछो द देब हम कहलिय दू गाछ लाके मे बड़ी
कहने छले
खूब छै ओकरा तहन तऽ एतेक रास नहि छै ल फ्रिजमे खराब थोड़ी हेतै
नहि हयैत खराब नहि हैत आब बसरते आब अहाँ डेढ़ महीना छोड़ि देबै तहन तऽ
नहि नहि डेढ़ महिना किए हेतै तऽ भोर दुनू टाइम लगेबै भोरोके लगेबै रातियोकेँ लगेबै
हँ आ खाली सभसँ सुन जखन सुता लागी ने
र पीरा कथी होइत छै यौ जे पीरा ओकरा अथी हटबय पड़ैत छै
ओ जड़ि महका रहै छै पीरा ओ जे जतयसँ लोक कटै छै ने
एगो देखलिय अथीये पर कटे छै ने तऽ ऊर पीला पीलाके परत बनि जाय छै लस्सा वाला कहलक ई नहि लगब के छै जहड़ीला ओ मतलब बेकार होइ छै
वएह उएह तऽ कहल ने जहरीला होय छै ओ जे अथी छै ने घृत कुमारि के से अहाँ नीचा बला पाठ काटि के हटा देबेन ओ ठीक छै ओ नहि खाली लगायब दोसर बात ने हम सुते बेर मे सबसँ नीक हा जे गुलाब जलन ओ रुइआ लऽ कऽ सभ दिनके सुतेबै मुँह साफ कऽ कऽ सुतल करू ओ सभसँ नीक हैत
नहि नहि आब हमरा ई मुहल अचछा लगैया आओर
हम जे अहाँके इलाज कहलहुँ अहाँ केबे नहि केलियै एक दिन अहाँ ताकिकऽ रखने रहौ जे हम आयब ने
दुर आब हम कतऽ ओतऽ ये कथी अहाँ कहलहुँ मरीज रहबो करतै तहन ने मऽ से दिक्कत छै ने
नहि चिन्ता करू हम रहब ने खाली लोढ़ी तऽ हयैत ने अहाँ लग
हँ लोढी सिलोट कोन कमी हो छै
हँ तऽ हम अगर हम आयब तऽ हम नेने आयब बुझलियै ओकरा हमही घसब अहाँके लगा देब पहिले दू मिनट लेता है एकदम छन सीना रहै जात
रो छन रहौ किमन रहौ एहि जते दुखइया हमरा ताहिसँ तऽ कमे दुख हेतै
अरे अहाँ दू से तीन चोट लगेबे ने
ह तग ताग तंग भऽ गेल छी की कहू
अरे यहा दू सॅं तीन चोट लगेबे खूब नीक भऽ जैत हम अहाँ के उहे टाइम मे कहि छलु खुब निक है गेल रहता मुंह अते निक हँ केयने छलियै तो खेला लए गेल छै तऽ नहि उठेलक तऽ हम बुझ कहते जे गुंजेश सबसँ गप करै छै हमरा
ओहि दिन पुछने रहियै हम जे यौ सूरज छै तऽ एकटा ककरो ओरसँ एकटा गप कऽ केऽ बढ़ेलक ओक कि अहाँ कम अऽ चल बुझित छिय करा हॅं विकास छै कि विशाल जे छै कहलक हम कहल यो भऽ गेल हम कहलू हॅं चारिटा तऽ भ गेल केना भऽ गेल एोओर तकरा से बतियेलि हम कहले रो तोरी के बड़ चालाक चतुर चलाक
अरे बहुत तेज लड़का छै ओते ने ओकरा नहि फर्क पड़ै छै आर जे के केहन छै नहि छै बहुत तेज लड़का छैयो
म त पुछलियै सूरत छै कि गेल रहे तऽ नहि गेल बुझे रहिताे तऽ वॉलीबॉल खेलय अबै छलए
काल्हि परसू तऽ हम देखने छलियै ओकरा
पूछलियै कि ओ गुंजा सब भेट रहे किी नहि कहलक नहि कहाँ गेलिये भोजे मे आयल रहे त ई मे भेटल रहे
कहाँ ओहोमें कहाँ वहाँ समाचार एको बेर फोन पुछते तऽ बुझतै जे हँ हमरा लए टेंशन छै ओकरा
कोनमे तऽ भोजमे गेल रहहि ने ओकरा ओ तऽहाँ उपनयनमे
तऽ हाँ गेलियै लेकिन कोनो अथी नहि बुझलियै
जे भी से कहलक हँ तऽ सएह कहलक उपनेने भेट बला एहिके बाद नहिे भेट